हेलो
नमस्ते सखी की हाल चाल छै
हमर हाल चाल तो नीमन छय त्योहार के की हाल चाल छै
सब बढ़िया छै सखी आओर की करै छै अभी
कुछो नय अछि करै छियइ अभी नाश्ता करिके बैसल छियै
हँ हमनियो अभी नाश्ता करै ल‌ए रहै छियै हमर माई तऽ आज भोरे भोरे भात दाल कढ़ी और चोखा कद्दू के सब्जी बनावे छै
बड़ी दिन से भाते न बनल रहय छय हमर यहाँ दूए दिन से काहेकि एकादशी चलै छै ने एकादशी के हमनी यहाँ चावल न खाय छी हमर माई
हँ तऽ एकादशी तो दसे तारीख के रहल छलै
हमर मौसी फोन करके कहले रहै छय दू दिन एकादशी रहै छै
हँ
शनिचरो के आर एतवारो के तऽ हमर माय ई है जे संदेह मे पर के दुनू दिन रोटिये बनाबै छै कल्हे तो दलपि परठा बनाबै छै हमर माई हमर माई केँ बड़ी नीक लगे छै तनि ठा
हाॅं तोहार इलाका मे त तलपिठ्ठा बनै छै हमार इलाका मे त दलपिट्ठा नहि बनै छै कोइ खाय खयबे ना की होवे छैै से जानबे नहि करे छियै चावल के पिठा बनै छै रोटी के नै बनै छै
ना सखी हमनी घर तो चावल के एते ने अ खायके सभ च्वाइस रखै छै जादे से जादे हमनी यहां सब गेहूंमे के सब चीज बनै छै लोगन के पसन्द आबे छै एने के तऽ प्रसिद्ध खाना नहि वही लिट्टी चोखा होबै छै दलपिट्ठा होबै छै उ फर पूस मे भर के बनल रहे छै पिठा चावल के आटा मे दाल चना बूट के दाल डालके त उ
हूँ
खोआ डाल के एतऽ तीसी गुड़ डाल के सब बने छै पूस समय मे
हू
बनय छै इ सब एने के लोगन के बड़ी पसन्द आबै छै
हूँ
हे हर बुतरू की करै छै तऽ
हमार बुतरू दादी के साथ दू दू कान गेल
ओ हँ आजकल के बुतरू लोक के तऽ अ पहिलेके बुतरू लोग दू तीन साल के तऽ कुछे अकिले नहि रहै छै लेकिन आजकल के बुतरू लोक के त एतेक दिमाग पता नहि भगवान कहाँ से देबै छै कि हमनिके जेते ना समझमे आबै छै मोबाइल उबाइल ओतना ओखनी के समझ मे आ जाए छै
हूँ हर चीजेऽ अ बड़न लोगन से जादा छोटकन लोगन कर ले छै बुतरू आजकल बुतरू नहि रेह गेल छै हूँ के खाली उतरू छै करे के काम मे उ बरबर काम कर दै छै
हू सब कहै छै मजाक मे कि आजकल बुतरू लोग ओ भी फाइव जी होइ छै हमनीके समयमे एतेक मोबाइल चलाबय आबैत रहै छै हमनी जमानामे त खैर मोबाइले ने छै लेकिन आजकल के बु तुम लोग बाप रे बाप कैसे स्क्रीन बढ़ना बड़ा करना है कैसे छोट करना है कैसे है जे एडवर्टाइजमेंट के स्किप मारना है सब चीजे आबै छै दुए साल मे हँ मोबाइल त चलाबे के हूँ मोबाइल चला चलवाबे के त कोई आदमी के जरूरते न छै अपने से टीप टीप के सब कुछ कर लेवे छै
हूँ
इच्छुनी कौन कौन कौन हे जे स्कुलवा में ई सब सिखे छै सब अपने अपने सीख जाइ छै
ह सब घरन वलन के देख देख के सीख जाइ छै जे बड़ बड़न लगन करै छै से पुत्रू देखि छै सिखे छै आ बड़न लोगन के सब घर मे चार गो लोगन छै त चारो मोबाइल चलाबै छय तऽ बुतरू कहाँ जाइ छय बुतरू भी तो देख देख के सिखबे करै छै ने
हँ सखी ओ तो ठीके छय लेकिन एकर बड़ी दुष्परिणामो तो छै स की ने बच्चा लोक के दिमाग के विकास होबे में बड़ी कठिनाई होवे छय जादा मोबाइल देखे से बच्चा लोग है जे दिमाग खराब होबे छय बच्चा लोग के आग के रोशनी भाग जाय छै लेकिन की करे छय अभी के समय मे बचवनो तऽ न देवे पे काने लगै छै पटकाए लगै छय
हूँ पूरा ते जिद्दी आज कल के बच्चन लोग ते एते जिद्दी भे गेल छय कि कुछ कहेके कामे नइ छय मार पीटी भी सीख गेल न रहबै सिखे छय आ पहिले के बुतरू लोग बड़ी शान्त रहे छै अतनमे रोआ कानी पीटा पीटी मरा पीटी सब करै छय
पहले के बुतरू लोग के तो जहााँ बैठा देवे छिये तहीं बैठल रहे छय हमर माय लोग कहे छै कि बाप रे बाप अबके बुतरू के देख के कि अगर हम बाल बुतरु सबैसन रहते है तऽ कैसे तीन तीन बु पोसतिए ह ई सबब गोलै छ माय
हूँ
आब के बाल बुतरू त शान्ति से बैठबे ने करे छय
अहूँ ह एगो बुतरू सम्हाले में पूरा घर परेशान भय जाइ छय कीने के सामान
तोहर घर बकरी छय की सखी बड़ी अवाज आवै छै बकरी के
न पति हमारे यहाँ तऽ न छै हमार पड़ोस में बकरी छय दू तीन तीन गो बकरी छै तो वही सब आवाज करै छय
हँ
सब यहाँ बकरी पोसै छय तऽ हमार सास भी कहइ छै कि हमो पोसब
ह भाय हुनका के बुतरू से न मन लगै छै कि बुतरुओ तो एगो पशु पशुए के समामन होबै छै ओकरो त पाले पोशे छय पढ़ै छय मतलब कि ओकरो ओकरो ध्यान देवे छय तऽ बुत रूपे जरे ध्यान देवे छै अभी तऽ मन बहला आ नबूत तये ठीक छै अभी एगो बकरी लेबे के की आवश्यकता छय सखी
हूँ आस पास मे लोगन में बकरी पाल ले रहे छय तो वही कहे छै हमारे यहाँ भी बड़ी खाना फेका जाइ छै कभी कभी तऽ क रहै छै तऽ खाय पिए के अपन बढ़ई
त जब वही बात छै त एगो गाय ल लेबे छय ओकर दूधबो होइ छै ओकर सेबो पानि करैत छै आ दूधो आबै छय
ह हँ हम त यही कने रहल छियै कि बकरी जैत चा तऽ गाय रहै छियै छोटे मोटे गायल लै ले छियै घरमे गुतरू छै त ओकरो पिये के भई जाय छै बाहर से दूध कहे लाय छै
हँ सखी आजकल तो बाहर के दूधो में मिलावट होबै छै बुतरू लोग के तबियत खराब हो जाइ छै अ लोग आजकल व्यवसाय के कारण गाय के सुइया दे दे के दूध निकालै छै तऽ ओसब हानिकारके होइ छै
फिर भी गौवन लोगन में तो जड़ी गाय के दूध ठीके मिलै छै शहरियन में मे त आओरे है से दूध सुई डाल डाल के निकालै छै अभी गांव लोगन में ओते ने छै
बढ़िया स्कैम भी होवे छै बहुत लोग तो दूध के पता नहि कोनो कोनो रासायनिक पाउडर मिला मिला के बना देबे छै
हे ई सब तो खरापी करै छै लोगन समझबी नहि करै छै खाली पैसा पैसा पैसा कमाइ के होड़ मे जे खराब चीज छै ओहो करे छै
वएह ने सखी एही सब तो बात छै। हँ तोहर घर भोजन की बनै छै आज
अभी तऽ ह जलपानमे बनल रहै छियै कद्दू आलू के सब मस्तियन आओर रोटी
हू
कभी दोपहर भोजन नहि बनाै छै ह
हू
हूं
ह तऽ पढ़य लए नहि जाइ छै की दोहर साथमे बुतरू
नहि चाची अभी नै जाइ छै। एतै त नए जाइ छै आँगनबाड़ी मे जाइ छै तऽ अभी भीओ लेके काम चलैत छै तऽ आङ्गनबाड़ी बन्द छै।
ओ तब तऽ बड़ी परेशानी करै छै ने बुदरू। घरमे जरी चलीये जेदी स्कूल जाइ छै आँगनबाड़ी जाइ छै तऽ जे कनि फुरर्सत मिलै छै ने
हू
ठीक है सखी हमरा एगो काम आबै छै तऽ हम करै छियै दौड़ाके बाद हम काम
ठीक छै छची ठ
बाबु
ह